अब तो हो रही है कॉल
ट्रेन बिगाड़े मतलब खोल ने कोलरू को बेगाड़ मते ने कॉल मत न करै कॉल मत न करै। वो मानी ने ऐप डाउनलोड करो दीप देव रमानी ने एप डाउनलोड करा वंसू कॉल करबाएगी ओकर रही मैठ जाथा मै
अच्छा
वो कह रही मौसी नोआरा लिखा क तुमने छल किया ह भाषा का गलत प्रयोग करा है।
हँ हँ तो मेरी छ छ्बीस छब्बीस हो गये मेरी भी।
हँ त न कही तीन चार कॉल बच गयी। मतलब बहुत पैसा जायंगे वहं करवाउंगी जो एप डाउनलोड
ह पानी बोतल दे देने बाहर पहले करक छोटी बाली
तीन चार महिला तीन चार तू बता द तीन चार कर
ओ काट दू सँ
कट रह मोसी के ना लग रही कही भी भाषा गलत बताबी
ठीक
ठीक क्या कर रही बात कर रही हूँ बेटा